तऽ की हल
बढ़िआं अपन कहियौ ठीक छी
ठीक छै
की सब होइ छै
कहाँ किछो गाँवमे होइ छै बर्षा भए गेलै हन बहुत घिनायल गाँव बुझाय छै एगो सड़क जे हम बन हँ एगो सड़क जे हम बनेलियै हन ओहि पर अहाँ जेबे तऽ अहाँके थाल नहि लागत बाँकी कोनो एहन छै नहि जाहिमे अहाँके पानि नहि भेटत की थाल नहि भेटत
हूँ देक्ख दै छै जे नाला सबछ साफ के जाम छै ने गाँव वाला
हं हम नाला जामो छै आ रोडो पर पानि बहबै छै रोडो जे छै से नीचाँ ऊपर बनि गेल छै ने रोडो थोड़े ने बढ़ियां बनेलकै रोडो गहीँर छै
ह तऽ ओहि टाईम के हिसाब से जेना रोड बनेलकै ओहि टाईम पर बहुत नया घर सब न नहि छले ते ओहि हिसाब केलकै दूरगामी सोच नहि राखलकै जे आगू फेर दिक्कत भए सकै या
कमसँ कम ओ प्लेनो रहै छै ने चलब पानि ककरो ने ककरो निकलि जाइ छै आ बीचमे गा्ढा अगर रोड भए गेलै तो घर तऽ कियो बनबै छै तऽ रोडसँ ऊचे ने बनबै छै
हुं दुनू तरफ से घेरा गेल छै तऽ पानिए जाम रह छै जगह सौंसे तऽ पानि छै कतहु एहन नहि छै जे बिना अहाँ सुखल मे कोनो बाते चौक पर चलि जेबै
कोनो नहि छै ओम्हर तऽ नर्क छै एम्हरो नर्के रहै छै त बच्चा सब के पर पेखाना सबटा होइ छै वएह पानि मे
ह ह देकत छै
की कहली की करै छी चौथा चौथाई
ओ असाइजमेंट लिखेके छलै ने कॉपी मे चौथाई छोड़ै छलियै हं बांकि
मोन मे आबि रहल छौ दू चारि पाँच दिन से कनि अमन सिंह हमरा किछ बेसी मोटिवेटो क देलकौ
हँ
जे डी एल एड कय लिय की कहै छी तूं
डी एल एड क सकै छी बी एड डी एल एड मे तऽ डी एल एड बढ़िया ऑप्शन छै लेकिन ओहिमे जे छै अहाँके एहि बेरा जेना करबे तऽ डेट तऽ आब बीत गेल
एखन नहि छै कोनो अथी
यू पी वला आठ आठ जुलाई तक छलै फेर कहै छलै जे डेट बढ़ेतै अगर बढ़ायत तऽ अप्लाई कए देबै आ नहि लेकिन बढ़ायत तहन फेर डी एल एड केना करबै
तोरा केहन ई ठीक बुझाई छौ की हमरा लेल
वैकेन्सी तऽ बेसी हँ उएह आबैत छै वन टू फाइवेमे आबै छै डी एल एड टीचिंगके नजरियासँ करबै तऽ ओनाहितो अहाँ बच्चा सबके पढ़बै छियै तऽ वन टू फाईव सभके लेल तऽ जे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखने छै सरकार इयह रखने छै ने डी एल एड
हूं
बी एड वाला के त मान्यता छबे नहि करै
हूं
तऽ कऽ सकैत छी लेकिन वएह छै जे डी एल एड करबै ने तऽ चारि चारि सेमेस्टर एग्जाम होइ छै
आब तऽ बी एडो सबमे सुनै छियै सैह केलकै
से तऽ एखन तक जानकारी नहि ये दुइये साल होय छै हँ प्रैक्टिकल तऽ बुझियौ त ओहो भैए जाइ छै ओ दू दिन करै छै औरी एल एड मे चारि दिन पर लगातार चारि दिन लगातार एग्जाम होइ छै
हूं
लेकिन चारि गो सेमेस्टर होइ छै यू पी मे पचास हजार करीब हँ लगातारे लए लैत छै तीनसँ चारि दिनमे खतम कए दैत छै दू दू शिफ्ट मे लेलक
हँ
खत कए द छै ह उएह छै जे चारि बेर हैत पचास हजार करीब एडमिशन मे और और और और हँ इंटर्नशिप वाला जे छै सर्टिफिकेट सब के पंद्रह सौ रूप या हरेक सेमेस्टरमे लए लेत
छओ हजार सेहो भए गेलै पन्द्रह चौका साठि
हेयर अय ने कनी कनी मेकअप पर बी एड सँ लेकिन छै ठीक
नहि ठीक ने छै हमर अवस्थो तोरा बुझल छौ कते ने छै
टीचिंग लाइन मे तऽ अवस्था कोनो हेतौ एज तऽ वएह सैंतीस साल रहे छै टीचर वाला में सैंतीस साल तऽ रहै छै चारि मतलब तीन छब्बीस उनतीस आठ साल दू साल अढ़ाई साल करै मे लाग वएह छै यू पी से डी एल एड करे मे फेल बड करे छै बिहार के बच्चा के पासे नहि करत फेले कए देय छै
कीया
हूँ पता नहि पिछला बेर तीन गो एडमिशन भेल छलै एग्जाम मे
ओ यू पी के डिग्री मे
हँ जेना डी एल ए वला सेमेस्टरके एकग्जाम देबै तऽ ओहिमे बढ़िआँसँ नहि पढ़बै तऽ फेल कए दैतै
हँ
जेना बी एडो मे छै ने कॉफी भर के केनाहितो आबि जाई छैऽ पास
ह डि-डिग्रीके जे छै से कोनो वैल्यूमे कम बेसी नहि ने छै जे बिहारसँ कयने छै तऽ ओकर किछु बेसी छै ओतसँ केलकै हन तऽ कनि कम छै
नहि एहन नहि क छै लेकिन देखियौ डी एल एड एहन छोट चीज छै ने एहिमे जेना अपन स्टे
डिग्री ले भेलैय डिपलोमा लेवल के डिग्री भेलै बी एल एड
डिप्लोमा तऽ भए गेलै जेना पोलिटेक्निकसभ ओसभ डिप्लोमा भेलै जेना कोनो प्रोफेशनल कोर्स अथीवला भए गेलै ने की कहै छै ह्म हँ डी एल एड भेलै वएह डाक्ट डी एल एल के फुल फॉर्म की होइ छै
जे होतहोई
डायरेक्टर एजुकेशन एलिमेन्ट्री एनाहिते किछु होइ छै
तऽ लेकिन ई छै जे वन टू फाइव वैकेंसी मे अपोर्चुनिटी हरेक जगह बढ़ियां रहै छै
आ ग्रेजुएशन केने छै तऽ ओ सिक्स टू एटके लेल सेहो एलिजिबल छै
हँ जेना डी एल एड अहाँ करबै आ ग्रेजुएशन भेल छियै तऽ छठास यू पी मे तऽ डी एल एड मे एडमिशने तहन होइ छै जहन अहाँके ग्रेजुएशनो या फिफ्टी हँ फिफ्टी परसेन्ट मार्क रहबाक चाही इन्टरोमे आओर ग्रेजुएशनोमे
नहि फर्स्ट डिविजन हमको तीनू में
हँ हँ ओ तऽ इएह अहाँके मतलब एगो हम बात कहलहुँं कि अगर हेतै
ह लेकिन फेल कै दै छै कंप्यूटर साइंस से जे बच्चा बी टेक करे छै
डी एल एड वाला मे ओकरा कंप्यूटरे सब्जेक्ट में फेल कऽ देलकै
सीता राम
कुमार गौरव कऽ
आब के छै कुमार गोरव
नरेश सर के लड़का
हु
आओर जे हिन्दी से ऑनर्स छै ओकरा हिन्दी मे फेल कए देलकै हिंन्दी से पी जी केने छै ओ हिन्दी मे फेल भए गेलै पुष्पा आ तकर बाद एगो रहे ओ हो लगभग फेल होइते होइते बचले एक नम्बर से लेकिन ओ पहिल फर्स्ट सेमेस्टर मे पास कए गेलै आओर बाँकी जे पाँच छओ गो जान पहचान छलै एको गो पास नहि केलकै सब फेल कए गेलै ई छै जे बी एड मे लोक काॅपी भरि कल जाइ छै पास कएल जाइ छै एक नम्बर दू नंबर वाला क्वेेशस्चन रहे छै ने
हूंम्म
सर अहाँ के दिअ पड़त लिख के सेवात छै कनि पढ़बय पड़े छै सिलेबस छै हल्का मतलब पाँच दिन सात दिनके ओ क जेबै ओहि सभमे हलाँकि दिक्कत नहि हए
नहि एहन गप नहि छै दू चारि घंटा हम पढ़ैयो ले बैसे छियै
हँ तहन कए लियौ ने उएह देखै छियै अगर डेट बढ़ैए ने अहाँके हम कहै छी
तू बतिया ही कनी
हँ डेट बढ़तै तब ने डेट नहि बढ़लै आ बिना डायरेक्ट जे डी एल एड सब मे केओ एडमिशन करेते ने तऽ ओ फेर फेक होयके सम्भवना कआकि डी एल ए सब बहुत अथी जाँचके विषय भए जा बी एड मे ओते नहि होइ छै डी एल एड मे अहाँके क्लास केनाइ ई सब बिहार सबमे तऽ पूरा जरूरी छै ह तऽ ओहि दुआरे अगर फॉर्म भरलाके बाद हयैत तहन तऽ करायब नहि तऽ नहि करायब आठे तारीख छलै लेकिन डेट बढ़े के चानंस छै देखियौ की होइ छै
ओ मन सिंह कनि बेसी मोटिवेट कए देलकै हँ सब्जेक्ट तऽ हमर बड़ सुन्दर रहै एकर सबके भए गेलै मिथुन ठाकुर सबके
ह इंगलिश पढ़े मे के निको लागे छै
नौकरी के मोने नहि रहै धीरज समस्या ओतै जड़ेमे रहै समस्या इहो बात नहि ह लेकिन क तह आलोक सब केलकै ने ओहि टाइम पर आ
लेकिन स्सकुल एक साल पहिले खोललियै ने ओ खोलने रहलियै तऽ अहाँके करेके चाही
पहिल बेर एहि समय मे मोने भेलै हन ओ सब कहलकै हन एक दुो तऽ
हँ
आब भेलै हन तऽ आब करयके चाही कि नहि करयके चाही से कनि कहतेलहुँ हमरा
देखियौ करयके जे पहिलेवला बात चाहै छियै कए कऽ मौका खूब भेटत
हूंम्म
से तऽ नहि मिलत देखे रहल छियै नहि यूपी मे वैकेंसी एले हन पाँच साल से छौ साल से टीचर वाला छौ साल से एले हन बिहार मे देखे रहल छै जे लास्ट एलै तऽ अचानक गुच्छामे एलै आब आइबे नहि रहल छै जे दू हजार
हजार बइस त चौबी कहलकेै हम से
एखन तक नहि देलकै हन आइ काल्हि आइ काल्हि के झारखण्ड मे तीन चारि साल पहिले एलै एखन तक नहि एलै हन फेर तऽ ई जे चाहबै ओहिके दुआरे जे हमरा ह नौकरी भैय जाय
हूँ
ओहिके परर्पस से तऽ नहि ठीक रहत लेकिन ई चाहे छै जे स्सकुल सबमे जेना रजिस्ट्रेशन सब हेतै
हँ हँ
भविष्य मे अगर एहन भेलै तऽ प्राइवेटे कोनो बढ़िआँ स्कूल सभ जोइन कऽ लेबै शिक्षे बला लैन सा जुड़ल रही त ओई लेल ठीक छै अपन एगो कॉन्फिडेंस लेवल रह बढ़ल से बात छै
होेय ब वसी एतै हँ किछु एहने सोचि रहल छी हमहुूँ आगु जरूरीयो तऽ पड़तै
उवाह
देखहिन नहि भोजन साँझ मंगगलो छीयै आ साँझ मे पान देलियै ह तऽ जेबै आराम से खेबै
हम्म अहाँ तऽ लेट खाइ छी
नहि हम नौ बजे सवा नौ बजे तक खाय लै छियै
ह नहि गाँवमे तऽ हमसभ रहै छियै तऽ आठ साढ़े आठ तक खा लेल गाँवमे
तोरा घर पर सवेरे खाना बनि जाय छै नीक बात छै हमरो सब के घर पर बनि जाय छै पप्पा कनि लेट खाइ छथिन पप्पे दुआरें लेट रहै छै
हँ एकगो आदत भ जाय छै
हँ
क्रिकेट सब तऽ वर्षा में नहिये चलैत हेतै
आइ गेल रहियै त कनी मनी भेल रहै
पेट सब बनेलियै बढ़ियां की
पीच सब ठीके छै पीज तऽ देखे गेल रही उएह पीज छै ने तहि पर पानि पानि नहि रहै छै लेकिन नहि जाइ छियै नीक नहि ह करै छियौ काटिके एगारह मिनट तऽ भए गेलै हंय अपने आपो न कटि जायत बारह में हैं
है कि बारह मिनट पर अपने कटि जाइ छै से मैक्सिमम बारह मिनट तक केय सकै छलै एगो कॉल
नहि कटे दै छी कह पैसा नहि दे कोनो बं
हँ हँ हँ काटि देतै हं करू एक बेर और करियौ ने करू
कहाँ कटै छी यौ